हेलो, हेलो। हेलो।
हेलो, हँ, हँ आबैया
रे छै ब, हेलो। नबाजे ने, हेरुक आ बनटी क।
आबैए आबाद की हँ, आहा बौर तऽ पहिल चलि गेल तऽ तऽ। कामो नहि केलियै।
कहै छै, ई सभ पाइ दुआरे बताब भऽ जेतै। आ
देखियौ, पाइ दुआरे तऽ बनैए पड़ै छै, हुनकासँ माँगऽ पड़बै तै, से हम ने खुद ने कमाउ।
हू
ओर अहाँ कतय रहै छियै?
हम दरभंगा
दरभंगा प्रॉपर दरभंगा या कोनो गाँंव अछि
गाँव गाॅंव
अच्छा कोन गाँव य
इ मरत उझोउल
ओं
जानै छियै
नहि उम्हरका मौसम केहन ऐ
बहुत गर्मी छै आइ
ओ एतय तऽ रोज पैनि होइत रहै छै
पैनि होइ छै सुबह के टाइम मे मर एतऽ आइ बहुत गर्मी छै
हूँ और अहाँके केऽ गो बौआ अइ
दू गो
ओ
और अहाँ कहाँ सँ छी
हम रांची में रहै छी हम छी मधुबनी सँ हमर गाँंव भेल चौरी मंडौल के पास सासुर भेल ढंगा कलुआही हम रहै छी राँची में एखन तऽ मधुश्रावणीे के तैयारी होइत हेतै गाँव में के तारीख से छै मधुश्रावणी पंचमी
से नै मालुम‌ अखन हमरा से उमा नहि छै अगला साल छलै तऽ पता छलै पूछो परतै त मां सब
अहाँके छै